नमस्ते
हँ नमस्ते सखी।
कि हाल चाल छै
हमर हाल चाल तऽ निमन छै त्योहार के की हाल चाल छै
हमरो के हाल चाल तो बढ़िया छै सखी।
ह।
तऽ नाश्ता पानि हो गेल रहै छै तोहरा के
हँ हमर नश्ता पानी त भए गेल छै
हूँ सही छै सभ चीज आर मौसम कैसन छै उधर कि आज
आज के मौसम तो बड़ी गर्मी कले छै
यहाँ तो जद मौसम बनले छै बारिश के आर जनी मनी होले भी छै बारिश लेकिन ओकर। बादे तो एकदम बहुते कड़ा धूप हो जाय छै सभकी एकदम गर्मी तो एते बढ़ा देबे छै कि मते। पूछ एकदम मन अकवाकऽ गेल रहे छै
हू। हँ तो इधरो के मौसम ऐसे हे कर ले रहे है छै
हू।
बारिश भी खाली मौसम बनाबे छै।
ह पुतू के आँगनबाड़ी खुलै छै कि नहि
अभी तो नहि खुले छै अभी पच्चीस तारीख तक बंन्दे छै
ओ पच्चीस तारीख तक बन्द छै।
हँ।
हू। हू। हमर माँ इ चलक हल रहे छै एक जरी गेहूम पिसा देवे के खातिर तऽ जान है सकी हम गेहूँम निकालनेे रहै छियै एते कीड़ी एते कीड़ी ओकर मऽ लगल रहे छै कि अ आधा किलो तऽ भूसा बना देवे छै कीड़ी सब फिर हमर माय ई सब चाल ले रहल रहे छी चलनी से स्टील के एगो चलनी लेवल रहे छै हमर मााय मोबाइल बेच कऽ तऽ ओकरेसँ छ सब चालले रहे छै तऽ बड़ी मने कीड़ी निक निकले छै सखी तऽ हम मााय के कहले रहे छियै क रहे दे अभी मायी अ एकरा जल के धूप लगा देवे छै ओकर बाद हम पिसा देबे छियै ताज तऽ हमर माई गेहू डालले रहै
धूप मऽ गेहूँं डाल देेले छियै
अरे सखी धूपा मऽ तो डालले रहे छी गेहूँ लेकिन की कहे छियै कि अभी पानी पड़े लगे छै नऽ तऽ मौसम एकदम अंहार के देवे छै लगे छै कते बारिश होवे छै त हमर मा इ सब उठा लेबे छै गेहूँ लेकिन फेर बड़ी कड़ा धूप निकलि जाइ छै सखी
हँ
तऽ वही धूप तो लगल रहे छै गरी जााक पिसा देबै छियै
हूँ हँ ठीके छै धरके घर के गेहूँ खााय रोटी घर के गेहूँ के आटा से रोटी तनि निमन लगे छै खााय मे
हमर एगो मौसी है जे ज गाँव मे रहै छी छथिन तऽ वही है जे हमर माँ ई किलै पचास किलो के लगभग चावल न तीस चालीस किलो भर चावल आ बीस तीस किलो भर गेहू ला कऽ दे देल रहल छथिन तऽ वही है जे अब जादे न बचल रहे है ज सखी गेहूँं खाली पाँच दस कििलोमीटर दस पाँच किलो बचल रहे छै तऽ वही माय कहे छै पिसा देबे छै नऽ तऽ वही कभी चिटी लग जाइ छै तऽ कभी ओकर मऽ कीड़ा लग जाय छै माय के विचार रहल छै कि पचास किलो गेहूंम खरीद लेबे छियै वही हम मायएके कहे छिये कि एते एते लेबे के बाद तऽ बर्बाद ये होल रहे छै सखी
हू नहि एते लेल आ जन बड़ी जन रहे पेतो आदमी तुरन्त खर्च खर्चा हो जाइ छै लेकिन आदमी जन नहि रहे पेतो ऐते ऐते ले कऽ का करै छै खाली बर्बादे होइ छै
हमर मााय के विचार होबे छै कि बरसात के टाइम मे यद घर मे अनाज भरल रहे छै तऽ कोइो टेशन नहि होवे छै से खातिर हमर माय कह रहे छै मौसीक के कि पचास गेलू हमरा। पचास किलो गेहूँ। पचास किलो चावल हमरा के किना एत गाव से
हू नहि बरसात मे तार होती हो। ताहिमे अनाज मे कीड़ा लग जाइ छै खर्चा नहि होइ छै त
ह सखीए अ बरसात के टाइम मे तो ज्यादा आटा पिसा के रखे के बाद ओ ओकरो मे पिल्लू लग जाय छै त जाली लग जाय छै अभी एक बार हमेसे ही मैदा बड़ी दिन से पड़ल रहे छै। और सूत जी त हमर माँ चल नहि रहे छै तऽ एते पिल्लू निकले छै कि मन भिन भिन अ जाइ छै स तो खायो के मन न करै छै
हू बरसात मे तऽ सभ चीज ओमे लग जाइ छै
अ। बुतरू कि करै छै सखी तोहर घरमे
बूतरू खेल छै, बलून से
बाप रे बाप बलून से खेलै छै बलून स याद आबै छै सखी के
ओह देख के बलून निकाले पड़े छै हमरो हमर। भाटिया के व आज जन्मदिन छै ने तऽ ओही स्टेटस लगायले छै तऽ देखले रहे छै बाब हमार बुतरू त रोवे लगे छै कि हमरो जन्मदिन। कब मनाई हमरो न यहा कपड़ा पहिना दी
बाप रे बाप एते बोले छै तोहर बुतरू।
ह मर बोलन ल दी छै एक ल दू दी छै
हँ।
वही खातिर एगो बलून निकालके दे दै छै
ई ते बहुत बड़ा के संजोग भेल छै आज तो हमरो तीजा के बर्दे छै जन्मदिन दिवस छै। तऽ हमहु स्टेटस लगा देले रहिये छै आर मेसेज कर देले रहिय छै। हमर भाय भतीजा ने रहे छै यहा पे ओ सभ दिल्ली मे रहै छै अ तऽ वही कमाबैत धमाबै छै तऽ वही रहै छै तऽ वही। वहाट्सअपे विश करि देने रहै छियै आ शुभकामना दे देले रहे छियै जन्मदिनक के
हू।
आब शाम मे हमर भाय तो अ कार्यालय चल गेल रहे छै ने तब शाम मे आबै छै तऽ हमर माइ जड़ बतिया लेबे छै
हू हु ठीके छै दूर बला के की छै त ई छै बातचीत करै छै ओबइ छै त बनी हां की पास रहे त कुछु अच्छा गिफ्ट देवे छै चाहे कुछु करै छै दूर वलन के की करै छै
वही वही तऽ हम कहले रहै छियै सखी माय के कि अभी सब सब रह छै तऽ केक खायके मौका मिलै छै ने तऽ हमर माइ कहै छै कि जाय जड़ि केक ले आबे तऽ हम कहले रहे छियै कि नाऽ आब बिना कि उं यहां रहले छियै कोन ची अपने अपने ला के केक खाय रहै लियै तैऽ चलते मना कर देबे छियै
हूं हूं
हमनि के तो यादो न हले सखी उ तो स्टेटस देख के पता चलले छै मतलब जानकारी रहले छै कि पन्द्रह जुलाई के बड्डे छै लेकिन ध्यान से उतर गेल रहले छै कि आज पन्द्रह जुलाई छै हमर माइ तऽ आज भोरे भोरे खिचड़ी चोखा आ चरौरी आर चिप्स छान देले रहै छै तऽ पता रहै छै तऽ जड़ कुछ अच्छा अच्छा भोजन पकै रहै छै आज
हू हू
हेलो
हँ किते याद रहैखे रखे पड़े रखै छीये सखी एतेक काम काज मे आदमी सब भुलाय जाय
हँं सखी साथे रहै छियै तऽ जड़ यादो रहै छै आ दूर इसमे रहै के बात तो जड़ ध्यान से हटिए जाइ छै हू ह तऽ तोहर घर की बनल रहै छै सखी नाश्ता मे
नश्तामे तो हमार यहाँ आलू के गोभी के छी आ रोटी
तब तो ठीके छै सखी ई ई सीजनमे अभी ई ई टाइम पे ई गोभी मिलै छै
हँ मिलइ छै हम
हूँ
छोट छोट फूलकोबी रहै छै बर बर नय रहै छै
ओ हमर माई तक कहै छै कि अभी के समय के फूल गोभी मे पता नहि कते पिल्लू पटारी रहै छै तऽ यही चलते हमर माय तब न लाबे छै
नहि रहै छै ई इहे सीजन के फुलगोभी रहै छै ह
अरे सखी आज कल तो हर साग सब्जी सभ तरह के सब्जी कोइो सीजन मे मिल जाइ छै। आजकल सभ कोल्ड स्टोरेज मे रखे छै ने एक दिन हम बाजार जाय तऽ मुनगा देखे रह छियै त वह कहै छियै कोल्ड स्टोरेज के रहे छै।
हूँ।
ठीक है सखी हमराके एगो काज आबैत छै त हम करै छियै तोहराके कॉल
ह ठीक छै।